छै क क
हँ धिया आवाज आबै छै
हँ गोड़ लगै छियै अहाँके
कतेक नीक कतेक नीक लागैत अछि गाम आबी के चारो कात बस छठि के गीत केरा के घोर आ सूप दौरा के बाजार मन एकदम प्रफुल्लित भगेल
हँ दैया जुग जुग जियो जुग जुग जियो नीक भेलए जे ई बेर छठिमे गाम आबि गेलए तोरा बिना तऽ दलाना सुन लगै छलै शहरके ओही कंक्रीटके जंगलसँ दूर अपन मिथिलाक माटीमे जे छठ टिक्स वास छै ओ कतहु कतौ भेटेतब
एकदम ठीक कहलो चच्चा दिल्ली मे सेहो छठी होइत अछि मुदा ओतय यमुना कत कभीर ओ कृत्रिम पोखरी आ ओ हड़बड़ी ओकरामे ओ आत्मीयता कहाँ छै जे अपन गाँव में छै आ ओ कमला नदी घाट पर छै ओ चोर चाउर धरी पसरल गामक लोक आ ई घर घर मे होइत त तैयारी ई अनुभूति सिर्फ मिथिला मे भ सकैत छी
हँ ठीकेे कहलियौ आरती छठि केवल एकटा पाबनि नहि छै हो ई हमर सभक प्राण छै ई संस्कृति प्रकृति आ शुद्धताक अहक ओहन महापर्व छै जेकर कोनो दोसर जोर नै छै देखू ना काल्हिसँ नहाय खुायसँ ई महानुष्ठान शुरू भए गेलै
हँ चाचा काल्ही मासी सेहो कद्दू भात कयने छलै हम कतेक दिन बाद ओ अरबा चावल के भात सुंधा नमक नून द देल घी सद्दूक बीज सब्जी आ चना के दाली खेलहु ओ स्वाद होटलक कतहु कोनो बड़का पकवानमे नहि भेटैत अछि
हँ धिया ओ स्वाद अह कद्दू भातके नै ओकर पवित्रता आ निष्ठाके छै धिया छठिमे जे नियम आ संयम होइ छै ओहि से भोजन स्नेह सेहो अमृत आबि जाइत छै आई खरना छै आ तोहर चाची भोरसे उपवास में छथि आब साँझ खन मट चूल्हा पर रसिया आ सोहारी बनतै ओकर बाद छत्तीस छटाके निर्जला व्रत शुरू भऽ जेतक
क चच्चा हम एकटा बात सोचैत छलहुँ हमर मिथिला मे केतको पाबनी होइत अछी कोजागर मधु श्रावणी दुर्गा पूजा मुदा छो छठि पाबनी मे किछ एहन छै जे सब वर्गक एक क दैता छी अहाँ के की विचार छै
देखह धिया प्रश्न तऽ बहुत नीक कयलह तोहर ई सोच देखि कऽ हमर मोन गदगद भए गेल आजकलके युवामे ईसब सोच बहुत कम देखेला मिलै छै छठी पाबनिके सबसँ पैघ विशेषता ई छै जे ई साम्यवाद आ प्रकृति पूजा क सबसँ पैघ उदाहरण छै एहिमे कोनो पुरोहित वा पण्डितके जरूरत नहि होइत छै भात सीधे अपन भगवान सूर्यज देव आ छठि मैयासँ जुड़ैत छथि
हँ हम ई तऽ हमहुँ देखने छियै एहि मे कोनो मंदिर न ही जाय पड़त अछि नदी वा पोखरी घाट ही हमर मंदिर बन जायत छै
हू आ दोसर बात की छिकै कि भेदभावक अन्त देखू जे दौरा आ सूप एहिमे प्रयोग होइत छै ओकरा डोम समाजक लोक बनबैत छथिन जे माट चूल्हा दिया होय छै ओ कुम्हार समाज से आबत छै जे कंध मून सुथनी अदरक होइ छै ओ किसान खेतसँ आबै छै राजा हो या रंक सबके एक ही घाट पर एक ही र्ंगक सूप आ दौरा लय कऽ ठार होबय पड़ैत छै अस्ताचलगामी सूर्यजक पहिने अर्घ्य देल जाइ छै ई सीख दैत अछि जे समाजमे जे पाछू पड़ि गेल छथि ति जे ढल रहल छथि हुनकरो आदर पहिने होकर ओकर होबाक चाही
वाह काका ई कतेक सुन्दर दर्शन छै हम सब जे कॉलेज मे इक्वलिटीअ इ कोलॉजी पढ़बैत छी ओ तय हमर पूर्वज कतेक साल पहिने एहि पाबनिके माध्यमसँ समाजमे लागू क देने छथि
हू एकदम सही हमर सनातन संस्कृति आब विदे विशेष कऽ मिथिलाक परम्परा विज्ञान आ प्रकृतिपे आधारित छै आब देखु न
हँ
छठिमे जे भी प्रसाद चढ़इ छै ओ की छै ठेकुआ भुसुआ केेला ढाब नीमबू गन्ना सुथनी ई सब ओहन चीज छै जे स्वास्थ्यक लेल ई मौसममे रामवान छै ठण्ढक मौसम आबि रहल छै आ ईसब खानेवला चीज जे छै सभ ऊर्जा देबवला चीज छै
हँ चच्चा काकी आँगन मे ठेकुआ लेल कसार आ आटा सानि रहल छथि हमहु जाइ छियै ओतय साँचे पर ठकुआ बनबै के लेल मुदा ओतऽ कतेक नियम छै न हाथ गोड़ धोक के बिना नून छु खुअल जाय के पड़े छै
हँ ओतय अपवित्रता बिल्कुल नहि चलतौ छठि मैया स्वच्छतासँ बहुत प्रसन्न होइत छथिन आ सुनअ जाके ओते सिर्फ ठेकुआ नहि बनबह चाची के साथ थे छठिके परम्परागत मैथिली गीत सेहो गैयो तोहर आवाज नीक छौ
हँ हँ चच्चा हमरा तऽ पूरा गीत याद नहि छै मुदा काँचही बाँस के बहंगिया बंहगी लचकत जाय आ उगहु सूरज देव भय भिनसरह बहुत नीक लागैत अछि
अहाँके दादी जेखन ई गीत गबैत छली तऽ आँखिसँ लोर बहि जाइत छलै मैथिली गीतमे जे करुणा जे पुकार छै ओ सीधे भगवान के छू ले छै आ ओ गीत छै ना केलवा जे फरैला घउ दसङ् ओपर सूगा मेर राय उजे सुगवा जे मराबउ धानुस स्ंग सुगा जे गिरे मुरे झाय एहिमे प्रकृति आ जीव जन्तुके प्रति कतेक गहीर प्रेम छै
हँ कक्का हम ओकर मतलब समझैत छी सुगा के मारब न ही बल्कि ओकर से आग्रह करब जे ई प्रसाद छठी मैया के लेल छै एहि के झूठा जनी करह कतेक मासूमियत छै एहि सोच सोच मा
हूँ बिल्कुल आ ई गीतसभ हमर गाम घरक महिलासभक कण्ठमे बसायल छै शारदा सिन्हा जी जे मैथिली आ भोजपुरीमे छठि गीत गलनी ओकरा कारणे आज पूरा विश्व मे छठिके एकटा अलग पहचान भेटेलै हुनकर अभाव हाँ ई बेर बहुत खटकैत अछि मुदा हुनकर आवाज अमर छै
हँ कक्का एकटा आओर बात बताउ आजकल शहर मे लोग फ्लैट क छत प टब मे पानि भर के आ छठ कले अर्घ दैत छथिन कि ओकर सही मानल जाय परम्परा तऽ नदी पोखर के छै
हूँ देखू आरती देशकाल परिस्थितिक अनुसार बदलाव आबैत छै आजू हमर मिथिलाके लोक रोजी रोटीके लेल पू दुनियामे पसरल छथिन कतहु अमेरिका मे छथि कतहु मुम्बई दिल्ली मे सभके लेल छठिमे गाम आनाइ सम्भव नहि भैऽ पाबैत छै त ओतय ओ लोग अपन आस्थाकेँ जीवन्त रखबाक लेल छत पर वा पार्क मे कृत्रिम घाट बनबैत छथि आस्था महत्वपूर्ण छै माध्यम परिस्थितिक अनुसार बदलि सकैत छै
हँ अहाँके बात तो सही छै कका मुद्दा ओतय गामक सामूहिक भावनाके कमी जरूर खटकैत हैत गाम मे तऽ पूरा गाम एक साथ घाट के सफाई करैत अछि घाट सजबैत अछि
हुँ ओ तऽ छै गामक छठि मे जे सामूहिकता छै ओ शहरमे कतहु नहि भेटत अपन गाममे देखू जे लोक साल भरि एक दोसरा से गप नहि करैत छै ओहो छठी घाट पर एक दोसरा के ठेकुआ देय छै गोर लगयत छै सभ दुश्मनी ई पाबनि भुला दै छै आ गामक नवयुवक सब भोर से घाट के रस्ता के झाड़ू मारब रोशनीके व्यवस्था करब एहि मे लागी रहथ जाइत छथि ई सेवा भावना गामक माटिेमे छै
हँ काका हमहुँ काल्हि भोरसँ घाट सजबाक लेल भैया के साथ जायब आ हमसभ घाट पर रंगोली बनबय के सोचने छी
वाह बहुत उच्चम वितार छौ तोरा मिथिलाक अर्पण घाट पर बनबै तऽ घाट आउ सुन्दर लगतै
हँ कका काल साँझ खंजे अरग देैत देल जेयतै ओकरा विधि की छै हमरा विस्तार से बताउ हम अपन डायरीमे लिखी के सहेजी के रखब
देखू आरती अवश्य लिखू अपन परम्पराके आगू बढ़ाबैके के जिम्मेदारी तऽ अहाँ जकाँ नव पीढ़ीए पर छै तऽ सुनू काल साँझ खन सब सुूप पदौड़ के सजोल जाय छै दौरा मे आं ठकुआ कसार केलरा घर आ गन्ना नारियल डाभ नीमबू अदरक सुथनी आ कतेको प्रकारक फल राखल जाइत छै ओकर बाद सब लोक बाजा गाजाके साथ दौड़ा माथपर उठााय कऽ घाटके कात चलैत छथि
हँ ओ दृश्य कतक मनोरम होइत छै सभ महिला सब पिड़की सड़िया पहिन क नाकसँ मांग धरी सिन्दूर लगा कऽ छठ मैय के गीत गाबैत छथिन
हँ आ ओकरा बाद ओकरा पुरा दिन नदी पवित्र पानी मे प्रवेश करै छथिन जब धरि सूर्य देव अस्ताचल क और नही जाय छथि तब धरि व्रती जल मे ठाड़ भऽ कऽ करैत छथि ओकर बाद घरक पुरुष वा महिला सूपकेँ अपन हाथमे लऽ कऽ व्रतीके हाथमे दै छथि आ ओकरा पर दू उधर गंगा जलस अर्घ्य देल जाइ छै ओहि समय चारो कान शौख घण्टा आ छठि मैया कि जा कऽ नारा गुञ्जायमायन होइत छै
हँ काका अच्छा काका हमरा आर के ने काकी आवाज दै छथिन हमे सुन के आबै छियै फिर अहाँ से गप करब ठीक छै
हँ ठीक छौ हमहु एगो काम कर के काम बिसराय के आबे छियौ
ठीक ठीक चलू ठीक छै
ठीक छै